हेलो हेलो आवाज जा रही है हेलो हेलो हेलो
आवाज नहि जा रहा
हँ अब आ रहा है अब आ रहा है
बोलिय अहाँके की हाल छै
यहाँके देखी अच्छा नेक हालचाल वहाँ के की हाल चाल
हँ सभ नीक छै अहाँके जो बोलल गेल छै ओपे बात करयके छै समझै नू ह की बात
हाँ समझेनू हँ मैथिली मे बोलब
आओर बताउ अहाँके सबनीक छै
हेलो हेलो आवाज नि आ री हैलो हलो
हेलो
हेलो अब आइ अब आइ
आओर बताउ अहाँके सभ नीक छै
हँ यहााँ के सब नीक छै वहां के सब नीक
जी हमरो यहाँ सभ नीक छै खाना पीना भऽ गेल छै अहाँके
यहां के ते खाना पीना भ गेल छै वहा के हो गेल छै
जी हम हमर हो गेल छै अहाँके हमर आवाज सुनाई देबै छै ने नीक ढ्ग से
हँ नीक ढङ्ंग सँ आवाज तऽ सुनाइ देबे छै
ऽ आओर बता
अभी आवाज नहीं आ रहा
हम बोलै छी अहाँके खाना पीना की की भऽ गेल छै
यहाँके खाना पीना चावल दाल तरकारी हो गेल छै वहाँ के कथि खाना पीना होल छै
आवाज नी आ रहा है आपका थोरा ठीक से बोलिए ढ्ंग से
बोलै छी हम सोचै छी भात दालि तरकारी खाइ ना आवाज जाइ छै कि हमर
अब आवय छै हँ यहाँके सभलोग नीक छै
निक छै
हँ यहाँ के घर सब लोग तऽ नीचे छै ता आवाज पर कट कट के आवता तेका
सुनै छी अहाँके जब सुना देबै छी तऽ अहाँ आराम से
आवाज ठीक से ना आबै छै
हँ जाय छै
हअ अब आइ छइ ठीक बा की बोलै छै नीक होइ छै ठीक से आवाज ना आइ छै
कहलउ है अहाँके खाना पिना भ गेल छै हँ यहााँ के खाना पीना सब होगइल वहाँ के हो गइल छै
ह
एगा कसके कहल जाइ
हँ हमरो हो गेल छै आब जाइ छै आवाज
ह ह अब आइ छै आवाज
आओर बताउ अहाँके खेले आबैत छै खेल कोनो
हँ आबै छै बहुत आबै छै
हँ रहुआ कहा रहय हँ
आओर जाउ छै आ आरु आरी आगे जाइ छीयै तऽ तनी
हँ आब आ आवाज आबै छै
आब जाउ आओर बोलू अहाँके तबियत सब नीक छै
हँ यहां के तबियत सब नीक छै वहां के तबियत सब नीक छै आ सम
अर बताय छै आ की रौद छै आ तरफ मौसम नीक छै
कहु आवाज ना होइ छै
बोलै छी अहाँ के तरफ मौसम नीक छै आब जाइ छै आवाज
अबय छै अवाज
आ हमरा बौआ अहाँ के से अहाँ बस आइ छै तऽ अहाँ सब बड़ा दिमाग खराब करै छी अहाँ सँ तैको नहि होइ छै
कहै छि वहाँ के मौसम सब ने वहाँ के मौसम तने छै
नीके छै लेकिन ब आय छी तब हम अहाँ के बताय छी हर तरीका से रुक जाइ छै तब अहाँ के पूरा मौसम गिनवा दय छि
अच्छा व ख खाना पीना भ गेल छै
अहाँ बताउ ने अहां खाना पीना भऽ गेल छी अहाँ की की खैले छी
हँ यहाँ के तऽ खाना पीना हो गेल छै
खाना पीना खा लेले छी हँ
हँ खा लेबै छै आ रौआ खुद स बनाबल छै कि कोइ बनाबै छै
हँ हमरा अहां तऽ बना के दे देलिएई अह तऽ बना के
रउआ आम खाय छै हमरा नीक लागैया छै
हँ त बरा
रउआ करेला नीक लागे छै
हँ मै नीक लागे छै
हमरा नीक न लागै छै हमरा बहुत कारवा लगय छै
आओर बताउ बड़ी किछ हो
रौवा पिज्जा खाय छै
न अभी त नै खाई छै
आ
हँ अहाँ त खा खूब खाइ छी पिज्जा बर्गर चाउमीन बहुत खाइ छी लेकिन सब न खााय के
काहे कि एहि सँ सेहत खराब होइ छै
ठीक छै बोले छि तहन कि
कसके जा कम आवाज अच्छा ठीक छै न छै रहु खाना बनाबे अबय छै यहाँ तऽ खुद से बनाबय छी आहा खुद से खाना बनाबइ छी हँ यहाँ से खुदसँ खाना बनावल छी हँ रउआ खुद से बनाबइल छै का
ह आबै छै करै
हँ समझय छी ा ह बोल की जावेले
हू
कथी कथी आबय छै बनावल भात भात दाल तरकारी पापड़ तिलौड़ी अ मास मछली सब आबै छै हमरा हँम सब बनाबे छै
न लागत रहै
रउआ नीक बानी हँ निक बा अहाँ ब अहाँ तबियत सब कइसन छै सुनइ छी बुखार रहे हँ बुखार त हो गेल छै अब तऽ य छूटल बा
आ आ मतलब तबियत नीक छै ने
हँ आब तबियत नीक छै ओ चल ब बड़ा आर्शिर्वाद भइल
बड़ा खुशी भइल आओरी बता के
पहिले करल छी से आब नै करै छै रउआ नीक ना छै गर्मी बहुत गर्मी ह बड़ी गर्मी छै
पैसा नी चेक करे
इतना गो ी बाहर निकल मब काला हो जा रहल छय न घरेमे रह छै ने अभी घर के बाहर चार चारि बजे निकलै छै
आे नहि
चारि बजेके बाद निकलैत छै हँ अब निक्रम घरमे से प छी हम आबै छै आहा से मुलाकात करय ठीक हँ कहिया आबै छी बताउ आहा ओहिये आउ अभी दस दिनका दस दिन बाद प्लान बना रहे हैं कि आबय छै
कटिहार केतना दिन पर आवल आईस अभी तऽ एक महीना रहै छै
भ
छी हँअ्
प्रवती आवाज कट कट क आवाज छ
अहाँ एके महीना मे एतना परेशान कर दैइ छी कि अहाँके हम बताय
रौआ रउआ कोन स्कूल मे पढ़ैइ छी
कॉलेज में पढ़ाइ करैय छी हह तऽ पढ़ाइ लिखाइसभ नीक चलै छै
हमर पढ़ाई लिखाइ नीक चल छै रउआ पढ़ाइ लिखाइ नीक चलैइ छैइ
कहाँ नीक चलैत छै अहाँ आके हम अछा खाइ छी
इल आंये रउओ से बात करके बारा हमरा नीक लागेला हर दिन फोन करल छी हँ ठीक है बादमे फोन करैय छी